ह हेलो ह जी के करै छियै
अभी तऽ बहिन बैठल छियै अपनेके कहू का करल छी
बस अभी घड़ी तनीस आराम करयके टाइम मिलल छै तऽ ऐसने तनि सा घसल छियै हँ आ बताउ का बनायल छैाय आ अच्छा आ बाल बच्चा लैकन बुतरू हँ हमरा आर सब नीक छै वाह आर भोजन पानि भऽ गेल
हँ भोजन उजन सब भऽ गेल
हँ का बनैले रहलू
आज बनलिये रहे बैगन के सब्जी भात रोटी
हँ आर हमरा आर घर तऽ बनल रहे तनी अ मौसीर बेटी आवल छै ने हमरा आर घरे तो तनि पूरी बना देले रहियै आओर तनी वह काबूली चानके के छोला रहै और आलू के जी अब बुझ देले रहिये अर तनि ओकरे मे टमाटर मटर के चटनी बन गेल रहे
हँ
तऽ वहि सब नाश्ता पानी क क अऐस ने अपान अपान बीछोने पड़ेल छियै
ओ आराम कर रहल छीय ने
हँ बड़ी धूप छै बाबा बाहरे
ह ब बहुत बहुत गर्मी छै बहुत
ीसँ निकले छै तऽ एकदम धूप से जी ओकला जाइ छै
कोनो कोनो बारिश होइ छै फिर एतना गर्मी होइ छै कि आदमी जल जुल जते
हँ वही मे तऽ आओर तबियत खराब होबे के डर छै कतहु पेारस ो छै कतौ धूप होै छै मौसम के तऽ कुछो बुझावे नहि छै आइकरा आरमे आर के जायके पड़े पड़ी इन्र के छोड़े खातिर सब बहिन ओहिन के छोड़े खातिर तनी दोसर शहर तऽ वहाँ तऽ और तनी गर्मी पड़ै छै ज्यदे
ह
तऽ आओर जियओके लऽ जाइ छै कैसे हिम्मत करे अभी तऽऐस ने भाड़ा भूता सब चीज।
ह बहुत महगाई होइ छै।
हँ तेल पेट्रोल सबकछु। दाम बढ़ल छै ने तऽ सब चीजे। के दाम बढ़ा देेलै।
हँ हँ।
हँ
सिलेंडरो के दाम बढ़ गय छै।
हँ वही ने कह कहै छियै। कि मने मोदीजी भी ने एकदम। साास बन के सबके कपार पे बैठ। ठल छै। एकदम हम। सरकार के पुतोह के न गैस मे खाना बनाबे के। ये मे मतलब ओ ओकरा आर के गैस मे सुविधा न। होब आओर न। तो सब जेवर गहना। जेठिया पहिने हँ आऔर न तो कही घूमे। फिरे जाय एहिह चलते देखू तऽ तनी अथी तेल के दाम बढ़ा देले छै कि जा सब घर मे रहु। कोइ कहू घूमे न जाउ।
हँ हँ सही कहै छियै।
बदले कि जाउ अब सब अपन अपन लकड़ी चूल्हा आर। कोयला चूल्हार कोइ ठार पे। खाना बनाा। गैस के स्वाद नीक। केना लगे छै। मोदीजी के। खाना आरमे।
महिला सबके परेशानी होइ छै की।
वैसनेर दाम बढ़ा देेले छै सोना आर चाँदी।
हँ एक साल तक अभी सोना चाँदी नहि खरीदेत। के हइ। जकर शादी बियाह होता है तऽ। की खरीदतै।
की चढ़इतै अर भइ अपन ही। नता पर परिवार मे ककरो मने ककरो बेटी के बिया हुआमे इसने खालिया राहत। जाय मे नीको न लगे छै ने पहिले समय। कि चलो किुछ ने त तऽ। चाँदी पायल ओ दे दिये चाहे बिछिो उछिो दे दिये सोनार न सही। चाँदीऔर दे। आब तऽ चाँदीओर। इतना महंगा छै क एगो पतला गुन पाल ले। फेमे बाब रे आठ द।
पाँच हजार छ हजार हो जाइ छै।
तऽ केना पब। जीपे यर जी पे।
सबके दाम बढ़ गय छै।
हँ हँ अभी राशन के तेल मे भी सरसो तेल लिए जाय चाहे रिफाइन तेल लिय जाय। सब ताम। बीस रुपआ तीस तीस पा बढ़ल छै।
हँ। सबमे बीस रुपआ तीस रुपआ बढ़ गेल छै।
तब अ गुरमे फिर अ एक लीटर। तेल पंद्रह से सत्रह दिन चले छै। आब आर से बेसी कत चलतै।
अपने कतेक पन्द्रह दिन। हम एक सप्ताह मे ही खतम हो जाइ छै।
बाह ओता है तेल। न यूज करै अ करइ। छियै हमरा आर के तऽ शुरू से आदत छै।
दू टाइम सब्जी बनै छै पकौड़ी उकौड़ी तनी बन जाइ छै। बच्चो खातिर कुछ कुछ बन जाइ छै जदा रिफाइन यूजना है। करै छियै। पकौड़ी लिट्टी उट्टी सब तेले में छान दे। जी।
ना तऽ ठीक करै छ अहाँके ठीक करैत छियै। क सरस्वतेल म। पकौड़ी। कोड़ी छने छियै। घरमे। बुजुर्ग छै बीमार आदमी छै बाल बच्चा। छै छै। अखन से। कर बीमार होइ। छै से तऽ अहाँके मालूमे छै। आ सरसों तेल बहुत नीक रहै छै।
ह हँ रिफाइन होतै अच्छा न होत। छै।
न न वर से बहुत तरह के ह हृदय के बिीमारी होवे छै। कोलेस्ट्रॉल बढ़ि जाइत छै आ बहिन अहा के कारिया उऊरिया के काजबइ छै
हँ आ छै अपने क आबै छै
हँ हमरा आर के तऽ भेटाइल छै
ह ओ बहुत अच्छा काम छै सोशल मीडिया के एगो बहुत अच्छा काम छै तनी सहायता हो जाइ छै
तऽ बहुत तहियो हो जाइ छै तनीर मनीर जे भी पैसा कौड़ी जुड़े छै ओकरा आर से तनी अ बहुत सहयोग
ह अपने स्मार्ट कार्ड से फोन हो जाइ छै तनी बात विचार हो जाइ छै
हँ हँ
दू पैसा ओकरे मे हो जाइ छै कोनो जाय के भी नहि पड़ै छै घरे मे बैठले बैठले हो जाइ छै
हँ घरेमे बसे बसे अपना काम करू आओर टका आमदनी होवै छै
हँ
अरे कुछ न त बाल बच्चा कें सभ कें पूछोक पकौरी खाइ हए के तो
हो जाइ छैना हँ
आ तनि साहे सब्जी दुअरापर आबै छै तऽ हमरा आर मने अपना आरके पास रहै छै दू टाका तऽ आदमी ले लियए छै हँ मालिक से मागे जरूरत ने पड़ै छै साग सब्जी खातिर बहुत नीक काज छै कार्या कें
हर अपना आरके बताउ
हँ सब ठीके छै हमहहुँ छत पे बैठल छीिय रै
करलऽ सोचलीियँ भअभी अहाँकें नंबर देख देख देखले छियै तऽ तनि गप सप करलिय
हँ हँ ठीके कहेय
हँ
आर बाल बुत्ररू कते छियै
अभी त एकटा बेटी छै नानी यार घर एक तऽ बेटी साथे आनै छियै हमरा आर साथे हँ छ ना बड़की बेटीरके छोटकी कर मोशी आबल छै तऽ तनि ओ अपन मौसी बेटी साथ तनी जा घुल मिल के खेले छै हँ हमरा आर माय घर मे तनि अलल फैलल जगह छै ने तऽ साइकिल उकिल खूब चलाबै छै हँ
खुला जगह होता है मैदान
हँ एहिही से एहिही से अपन अहाँके मालिक के सब समाचार ठीक
हँ हँ सब ठीक है मालिको ठीक हवथिन
चलू सबके ठीक रहै के नीक रहे के चाहे गर्मी बड गर्मी बाहर तनि अपन स्वास्थ्य के भी बाल बच्चा के ध्यान देबे के कनि नींबू पानी ग्लूकोज पानि
हँ हँ देबे छियै स्तुआ पियै छै हम छो बड़का बेटा
हँ एक नीक छै बहुत ठीक छै सतुआ आर से तो
अपने से ओ घोर घोर के पियै छै सतुआ ओकरा बहुत नीक लगै छै सतुआ
हँ ने बहुत नीक बात छै एकदम पीए के बाद एकदम दअ मालिको के दिय तनि धूप उप मे निकले तऽ तनी राहत हो जाय ओकरा आर से ह तब ठीक छै फेर अहाँसँ गप्प सप करल जाय तनी जाइ छियै चाय पानी बनावे सब लए
ठीक छै ठीक छै ठीक छै